अरे, बहुत दिन बाद भेट भऽ रहल अछि।
ब नमस्कार सचिन बहुत दिन होइ गेलै अहाँ कोना छै
हम तो बढ़िया छै, अपन हालचाल कहू
हमहुँ भगनातकऽ कृपाासन नीक छी पहिले की करैत छी
आब कलेजाक पढ़ाई पूरा भऽ गेल तऽ प्रतियोगिता परीक्षा तैयार करैत छै
वाह ई तऽ बहुत बात अछि, कोन परीक्षा लेलऽ तैयारी चलि रहल अछि। क।
सरकारी नौकरी लेलऽ रोज छओ सात घण्टा पढ़ाइ करैत छी।
सरकारी नौकरी लेली रोज छओ सँ सात घण्टा पढ़ाइ करैत छै
मेहनत जरुर। र हँ, हमरा सेहो विश्वास अछि जे अहाँ सफल होयब।
अहाँ कि करैत छी कऽ
हम एकटा निजी कम्पनीमे काम करैत छै
मेहनत जरूर रहल आनत हमरो विश्वास अछि जे जहा सफल होइ
हँ, आइ। आइ काल्हि हे जीवन, दब त सभ जगह छै।
मुद्रा समक सही उपयोग कल सँ गत संभव
सही कहलहूँ मुद्दा समय सही उपयोग कयेलास सभ काज सम्भव होय जाइत अछि
आ दैनिक जीवन मे दबाव सभ जगह अछि।
एकदम सही कहलियए समय कि करत छी
सही कहलहुँ, मुदा समयक सही उपयोग कयलासँ काज सम्भव अछि। जाइत अछि
एकदम सही खाली समय की करैत छी
किताब पढ़ब संगङ्गीत सुनब आ कखनो मित्रसँ सँ गप करब पसन्द अछि
हमरो किताब पढ़ब बहुत नीक लगैत अछि।
कोन प्रकार किताब पढ़ैत छी
प्रेरणादायक आ इतिहासक सम्बंधित किताब
इतिहास प्रभास बहुत ज्ञान बढ़ैत अछि
हँ आ अथी तक गलती त्यास देखबाक मौका भेटैत अछि
बिल्कुल अहाँ अपन गाम हालहि में गेल रही
हँ दू सप्ताह पहिने गेल रही
गाम में की परिवर्तन देखलहुँ?
आब सड़क बिजली आ इंटरनेट सुविधा पहिने सब बहुत नीक भय गेल अछि
ई सुनही खुश भेल विकास होइ तऽ बहुत जरूरी अछि
हँ मुद्दा शिक्षा क्षेत्रमें एखनोहु बहुत सुधारक आवश्यकता अछि
सही बात शिक्षित समाजे देशक विकास कहि सकैत अछि
अहाँक परिवार में सब कुसल छथि ने
हँ सब ठीक कथी माता पिता अहाँ बोरे में पूछैत रहैत अछि
हुनका समहरके हमर प्रणाम कहब
अवशसँ कहब अहाँक परिवार कोना छथिन
सब भगवानक कृपाँ हम स्वस्थ छथि
बहुत नीक
अहाँ भविष्य में की लक्ष्य रखने छी
हम अपन व्यवसाय शुरू करबाक सोचि रहल छी
ई तो बहुत बढ़िया विचार अछि
मुदा व्यवसाय शुरू करबाक लेल अनुभव आर पहुँची दुनू चाही
धेर राखू धीरे धीरे सब सम्भव होइ जायत
धन्यवाद इहाँ हम हमेशा उत्साह बढ़ैत अछि
मित्रक कर्तव्य ई होयत अछि
सही कहलू
याद अछि छी इसकुलक समय हम सब कतेक सारा बात करत रही
हँ हँ बहुत नीक जकाँ य अछि
विशेष रूप सअ दीन जखन हम सब खेलबाका लेल क्लास छोड़ी देने रही
आ शिक्षकजी हमरा सबके पकड़ेने छलाह
ओ घटना याद कय एखनहु हँसि आबैत अछि
पन् के दिन वास्तवमें बहुत सुन्दर ओहत अछि
हँ ओ दिन फेर नही आबैत अछि
तऽ याद के सजा सो सोझने खराब चाही
बिल्कुल
चुलू आब कखनो फेर आराम से बेसी कप गपशप करब
अवश्य अगीला बेर चाय संग लम्बा बातचीत करब
जरूर बहुत आनन्द भेलै हेँ अहाँसँ भटकि कऽ
हमरा सेहो बहुत खुशी भेल
ठीक अछि मित्र अब हम चलैत छी
ठीक अछि अपन स्वास्थ्यके ध्यान रखब
अहूँ स्वस्थ रहब आ अपन लक्ष्य दिस बढ़ैत साहब
धन्यवाद फेर भेंट होयत
अहाँ रोज व्यायाम करैत छी कि नहि
हँ भोरे भोरे आधा घंटा टहलेैत छी
इते बहुत नीक आदत अछि
स्वस्थ शरीर बिना जीवनक आनन्द अधूरा रहैत अछि।
सही कहलहुँ स्वास्थ्ये सभसँ पैघ धन अछि
अहाँ छुट्टीक दिने की करैत छी
परिवार संग समय बितबैत छी अहाँ कखनु फिल्म देखैत छी
परिवार संग समय बितेनाइ बहुत जरूरी अछि
हँ गृहस्थ जीवनमे ओहिनसँ मन प्रसन्न रहैत अछि
अगिला महिनामे कोनो विशेष योजना अछि।
हम दरभंगा घुमय जगह सोचि रहल छी।
दरभंगा तो बहुत सुन्दर शहर अछि।
विशेष रूपसँ ओत ओतुका संस्कृति आ खानपान बहुत प्रसिद्ध अछि।
अवसर भेटल तऽ हमहूँ संग संग चलब
अबै से संग मे घूमब तऽ औरो मजा आयत
ठीक अछि मित्र अब पाँच सेहो भए रहल अछि।
हँ अब घर जएबेके समय गेल
फेर जल्दी भेट होयत आ गपशप जारी रहत
जरूर मित्रता एहने बनल रहैस उफेल उफेल ल घरे पड़ब दू दोस्तक बीच हमसे बहुत दिन भरि गेले अहाँ कोना छी
ई तही ई सुनी बहुत प्रसन्नता भेल वास्तव मे परिवार मनुष्यक जीवन सबसँ शांत एक शक्ति होइत अछि जे हर परिस्थिति मे साथ देत अछि।
आब कॉलेजक पढ़ाइ पूरा गेल तऽ प्रतियोगिता परीक्षाक तैयार करैत छी
बिलकुल सही कहलहु जखन कोनो समस्या आबैत अछि तखन परिवारक सदस्य सब मिली जुली ओकर समाधान निकला छथि
मेहनत जरूर रहल आनन्द हमरो विश्वास अछि जे जहाँ सफल होओ
तो हर पिताजी की करैत छथि आह हुनकर स्वभाव केसन अछि
हम एकटा निजी कम्पनी में काम करैत छी
हमर पिताजी बहुत मेहनती आ अनुशासन प्रिय व्यक्ति छथिन ओ सबक सम्मान करत छथि आ सदि खान सही मार्गदर्शन दैत छथि
अनुभव नीक रहल मृदा कागज दबाव कखनो कखनो हम बहुत बढ़ी जाइत अछि
हँ तऽ फर माता जी के बारे में किछु बताव कारण माता परिवारक आधार मानल जाय
सही कहलहु समयक सही उपयोग केला काज सम्भव जाइत अछि
हमर माताजी बहुत प्रसन्न में कथ होग हरे सब सदस्य के देखभाल करैत छथि आ स स्वादिष्ट भोजन कऽ सबके कमशम खोबे छथि
कितब पढ़ब संगीत सुनब आ कखनो मित्र सब करब पसन्द अछि
र कतबा भाय बहन छथि आ सौभाग भी आपसी संबन्ध केहन अछि
इतिहास पढ़लासँ बहुत ज्ञान बढ़ैत अछि
एकला ही व्यस्त जीवन छय जे कारण बहुत परिवार मे आ समय कम भेटत अछि तोहर परिवार एहि विषय की करत अछि
गाँमो के परिवर्तन देखलू
हमसब प्रयास करै छी जे दिन मे कम से कम एक बेर एक ठाम बेसी भोजन करी आ अपन दिन भरि अनुभव साझा करी
ई सुनिके खुशी भेल विकास सुनैत रहब बहुत जरूरी अछि
ई आदत बहुत नीक अछि कारण एहि सम परिवार सदस्या बीच प्रेम आ विश्वास पढ़ैत अछि
हँ सब ठीक छथि माता पिता अहाँके बेरे में पूछैत रहैत छथि
हँ हमर पिताजी सेहो कहैत छथि जे परिवारक एकता सम सम देख सम्पत्ति होइत अछि
अहाँ भविष्यके लक्ष्य रखने छी
तो हर परिवारमें कोनो विशेष परम्परा अथा तस्कारम अ जे दोरा बहुत पड़िया अ
हम अपन व्यवसाय शुरू करा सोचि रहल छी
हँ पर्व त्यहार